हेलो
तब तऽ अहाँ फोने काट देले रहलिय बोलियौ ना की काम आ गेलक हन अहाँके
की कहू हम चल गेलि दूध पिये इहे ला हम फोन काट देले रहलि
अच्छा दुध पिये चलि गेल छ लियै अहाँ अहाॅं के दूध केना लागै
ठीके ठाक लगै छै गरम गरम दूध रहैला नीक लागै छै ठण् डा हो जाइल तऽ ओतना नीक नहि लागेला वैसे अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसेन चलै छै
हमर पढ़ाई लिखाई तऽ अभी नहि चले छै ओते ठीक हम की की कहू हम तऽ गाँव आयल छी ने तऽ इहाँ तऽ एनहि ओनहि मे रहि जाइ छी एते हमरा घर मे लैका फैका है ने कि ओकरे जरे हम एने ओने करैमे टाइम पास हो जाइ छै तऽ ओते पढ़ाई पे ध्यान नहि दै छी की कहू अभी हमर क्लासो के कते क्लास हमर छूट गेल छै की कहू अहाँ से
हमरो उहे हाल छै हमहूँ गाँवमे छी हमरो उतना जादे नहि पढ़ाई होबे ला दिन भरि एन्ने ओन्ने व्यस्त रहलि वैसे अहाँके एग्जाम कबसे छै
अभी तऽ हम एग्जाम देने छलियै ने ओकर तऽ अभी रिजल्टे नहि आयल छै तऽ तब रिजल्टे नहि आयल छै तऽ ओकर रिजल्ट आयत तऽ
अभी तऽ हमरो एग्जाम नहि भेल छै होइल उहे जब गर्मी के छुट्टी के बाद
जा छै
की भेल आहाॅं नहि अहाँ अहाँ की आवाज नहि आबय छैक
हलो हउ त नी हममे एन्ने ओने चल गेल छलियै हमर पप्पा बुलाबे लागलखिन
हूँ तब अहाँ और सभ बताऊ ओर सभ कहू ना सब ठीक छै नू
हँ सब ठीके छैक
अहाँके किछो दिक्कत भेल छै का जे अहाँके आवाज एकदम फटल आवाज रहय अछि
नहि ओ की कहू हमर पप्पा आ गेल छलथिन हां तऽ उहे हमरा बजबैत रहलथिन हां तऽ ओनाही हम चल गेल रहलिये।
ओ ई बात छैक तब आहाॅं त सोचनेे छियैक ई गरमी केँ छुट्टीमे अहाँ कहाँ जाइत छियैक घूमय
हमरा तऽ अभी कहू नहि जायकेँ प्लान छैक अभी देखियौ की होइ छैक अभी तऽ हम गामेमे छी
हम तऽ सोचै छियै कि कि नहि एहि बार कश्मीर घूममे चलल जाइ छी अहाँ चलब हमर जुगे
हँ चलबे करब लेकिन कतेक खर्चा बतायौ हमे देखियौ ने अभी तऽ एने कारी हमर बड खर्चा भइल गेल छैक
हम चिन्ता नहि करू हम पढ़ाईकेँ साथ साथ कामो करैेली महिनामे उएह एक लाख ऐसे किछ करकेँ पैसा कमैली तऽ हम अहाँके खर्चा उठा देब
हँ अहाँ तऽ बड़ मजाक करै छी
हँ अहाँ पास पहचान गेली हम ओहिसे अहाँ से मजाक करियरि लेकिन अहाँ चिंता नहि करू जादा पैसा नहि लागी गी और कुछ पैसा अहाँके कम परत तऽ हम अहाँके जरूरे मदद करब
से तऽ अहाँ सहिए कहैत छियैक ओर बतैयौ ना ओरो अहाँके की कहू हम तऽ गाँव आयल छलियै ने तऽ हमरा याद आयल पहिले हम छोटे चौकी रहलियै ने तऽ पेड़ रहले जलेबी केँ हमनी ई सब जलेबीे बोले छलियै ओकरा अहाँ ओ खैले छी
जलेबी खइले छी जलेबी नयि नहि हम तऽ खैले छे उहे लगभग एक दू महीना पहिले खैली रहली
ओर बतैयौ अहाँके की हाल समाचार छै ओर सब बतैयौ ने अहाँ के ने नींबू के पेड़ छै की नहि हाँ वाह मकई नींबू के पेड़ लेकिन बड़का बड़का ना फ फरेलाा ओहो हमर बड़की दादी के छै एकदम छोटी छोटी फरेलाा पहिले साद से रहलक निम्बू के पेड़ लिन कटा आ गेल अहाँके पास बा निम्बू के पेड़
नहि हमरो नहि छै की कहू हम अहाँ से भी बात करे करै हम तऽ ध्याने ने देलियै हम बैठलियै एतेक जोरसँ ने कि की कहू हमरा लगलक ह क हम कुर्सी पे बैठे छी लेकिन हम तऽ नीचे ही बैठ गेलिय हे
तऽ अहाँके ध्यान कहाँ रहियै छियै आजकल
हँ हमे तऽ ध्यान छिय क हम एगो शरीफ कथि बोलै छीय ओकरा नहि शरीफा नहि अरे ओ
ओकरो पहिला शब्द कथीसँ स्टार्ट हो केल अहाँ कोनो फल उल के बारेमे बात करै छिय का
ह हाँ फलै छै न ओकर न यादे नहि आबे छै की कहु से नहि मुहो पे जे छै लेकिन नहि निकले छै
अनारस हँ अनारस से हम खाय ले छलियै तऽ ओकर अथी रहलै ने त हमरो प्रिय अइ ओ खा लेलै लेकिन हमरा नहि लागै छै
हमरा लागले कथी क उ सुूख जायत लेकिन उ नहि सुूखल ओते लाग गेल बटे पेड़ आ देखियो उ लागे छै कब लेकिन ओमे ओते पत्ता सब नया नया निकले छै
हँ हमहुँ रोपले छी ने हम तऽ फूल के रोपले छी आ फलमे कहू तऽ अनार के रोपले छी औरो अमरुद के भी रोपले छी लेकिन का कहू हमर एगो चाच चबाना ओ बड़ा निर्दयी इंसान छै हमर फुलवा के पेड़ बार बार काट देवला ओ जे फूलके पेड़ रोपले रहली बड़ बड़का हो गेल रहलक तऽ हम तऽ सोचली कि आब तऽमे फूलो दइ लेकिन का कहू ओ तऽ पेड़वे काटि देलक आ फलके रोप रोपले रहलि उहो काट देलक सब काट देबेला उ सोचे ला की तु आब बेरे नरौउ
अच्छा ई तऽ होइ छै सबके घर मे ने एगो रहे छै कि हम की त उ हमरा बाबा छै ने बाबा छथिन ने से मेहदी के पेड़ रहलैय हमरा दुरा पर बड बड़का भ गेल रहलै आ ओकरा काटिये देय छल
काट दै छै
तऽ आ तऽ हमर बाबा कहे छथिन कथि जो ने तनी पता ले दियहे दूसरा के दूरा पर से हमरा गाँव में छै
हाँ
एगो छै ओने मंदिर छै ओउहे एगो के घर छै ने उहे मिलै ले पत्ता लेकिन की करू बड़ी ता तनिकलल छोटे छोटे पेड़ बाटे ओकर ले ऐली पीसे लागी मिक्सी मे पीसली तऽ औरो पानिये रखा गेल
ई तऽ बात अहाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहिली हमरो कने समे हाल छै गांव में कहु मेहदी के पेड़ दिखबे न करे ले हमरो को एगो मंदिर छै ओकरे बगल में घर छ उहें मेहदी के एगो छोटी चीज के पेड़ बतहबी जायले मंदिर त कभी काल दादी से पूछके हल्का फुल्का तोड़ लेब रहे वहि से अहाँ प ता के मेहदी लगाबे ली की खरीद के
नहि हम तऽ पत्ते के मेहदी लगाबे छीय हमरा ने ठीक लगे छै पत्ता के बाजार के मेहदी में तऽ बहुते केमिकल उमिकल होइ छै तऽ उहे से न लगाबे छै छी पत्ता वला मेहदी कलर ला देत अहाँ कहियो हाथो मे लगायब ने पत्ता वाला मेहदी तऽ बहुते दिन तक टीकत रहत ने
त के मेंहदी लगावले बाड़ी आ माथो मे लगाबे से बड़ ठंडा लगेेला उ किनल का मेंहदी में तऽ केमिकल रहे ला हम ते नयि यूज करेेली हम तो उहे पतवा वाला कभी काल मन कयैलक कोनो अगर शादी बियाह रहै ला तऽ उहे लगा लेबल अच्छा ठीक बता हमरा एगो काम याद याद आगेल की कहू आब हमरा नींद आबै छै हम जाइ छी सुते
हँ ठीके छै हमहूँ जाइ छी आब सुते ठीक छै हम अहाँसे काल्हि बात करब की ठीक
ह ठीक छै